नेटवर्क चाहिए फोन
अच्छा कहु
कौन
हँ, कट गेल छैने हा
हमर आग या नेटवक सु हलो बहुत कहल कट गेल छल और कहियो अहाँके खाना पीना बनि गेलै
हू खा भी लेलियै। हँ। अहाँके अच्छा एतेक लेट
बारह बजे तक खाना खााय जाइ छथिन
ह।
तोयदुआरे
आओर सब कहु सब ठीक छै।
की सब खाना बनली य
खाना बनले भात दाल सब्जी सरौड़ी पापड़
सबजी त आलुए पड़वल होेतै
नहि सब्जी आलू परोल नहि छैय। आइ छै, अपना सभमे बनेने छलियै ओ कटहर कठहर के कोख्त धक कोख्ता जगह
एखनकटहलो झथिन छथिन
हँ।
आ के कटहरके सब्जी तऽ बहुत अच्छा होइ छै, तीसी कटहर खइयौ तऽ आओर नीक लागत
तिसी कटहल
अपन सबके मिथिला के तीसीयो कटहर बहुत प्रसिद्ध छै। हम्म तीसी कटहर बहुत अच्छा लागै छै। और सब बहुत बढ़िया छै? की कर छी हसू भच छीय आ
हू हम स छै।
हमी खनाय बना रहल छी, आ बात क रहल छी
अच्छा।
ह खेनाइयो बनि रहल छै, आ बातो हो रहल छै
हँ।